हँ
कि हाल छय।
बहुत सुन्दर, बहुत बढ़ियां।
ओ आवाज भारी बुझाइ छौ।
आवाज सर्दी सबके ई सब कमाल छिया।
हम्म वर्षा बेसी होइ छै की
हम्म कैल सुमने जी दबाय परसु सुमने जी दबाइ भेजलकौ, ठीक कहाँ भे ऐं
हम्म
त कहलकै खाली एलेक्ट्राल पाउडर पियै लए।
ओं लेकिन बर्षा मे भीज-तीज गेलहिन की?
नहि भेजलिये सब नहि हमरा लागै छै की भेझले,
हँ
तीन चारि दिन पहिले एगो अथि खा लेलियै, रौदामे निकललियै ने की कहै छै ओकरा, किटकेट दस वला, तऽ लाइब्रेरीमे ज क ठंडा पानि पी लेलियै, ओहिसँ भेले पियर देह,
सबटा दिक्कते ये वला चीज के लिंक तऽ हेतौ ने, पढ़ल लिखल आदमी छी हन कनि बढ़िया से अपन ध्यान राख? तुह एखन परीक्षा छो?
हँ
वरुणजीके जियौ कनि हमरो बता कहली तू महाराज, हँ हमरा किछु देबै हँ,
वरुणजी कतहु अपन एग्जाम जाय पर छै। आमे क कगरा हाकि
बड़ से कुदतले अहूँ बबुलबा बनि गेलहुँ अहूँ हमरासँ ठकय लगलहुँ, बोले महाराज हम ठके हमर स्क्रीन शॉट अहाँके भेज दै छी। फेर बाबुल तहन बाबुल के, कहिये अहुूं के भेज देै छीिय अहूं के देख के कहि देत कहै नहि नहि हमर नहि की ओ सेव क के राख लेते। कहलियै यौ सेबे कए कऽ राखि तऽ की भए जेत।
ह पता ने सब तते छुपै छै अपन कमी, जे हो त
आ
सर्दी छौ तऽ माछ ताछ के झोर सब खो। झोर पी माछके झोर।
मुर्गा सब खाली खेलियों हम
छी छी मुर्गा न मुर्गा जे छै ने आओर दिक्कत क देतो बुझलिये।
पता नहि आब खायके इच्छा नहि होइ छै।
हूँ मुर्गा दिकत के दतौ दुआरे, मुर्गा मुर्गा खायके इच्छा तऽ हमरा लागलो उह दिन तोहर मरि जेतौ लेकिन चल कोनो बात नहि। फेर खेलिहन तऽ आबि सकै छ। हमहुँ ओकर बाद दू दिन नीक से फेर बनाय खेलहु नहि तऽ लागल मुर्गा पर स्वादे हट जेते।
लेकिन आब सहीमे ओ खायके इच्छा नहि रहै छै ओहिसँ बढ़िआँ। ओहिसँ बढ़िआँ आबि रहल छै याकि किछु नॉर्मले, पनीर य उनीर
ह सादा खाना खो पनीरो बहुत केमिकल छै पनीर तऽ नहिे खो यार। हम सब खाय ले छियै लेकिन पनीर बहुत दिक्क, बात छै अंडा खाय सकै छी ठीक छै। सब्जी तब्जी खूब बढ़आं। एकदम हरियरका सब्जी सब घिरा नेनुआ।
सभसँ बढ़िआँ गाँवमे। सभसँ बढ़िआँ गाँवमे जाय कऽ सब्जीके खेती कऽ
हँ साँसो तऽ कनि कम से कम लोक गाँव मे निक लै छै एतऽ तऽ साँसो लेनाइ मुशक किल छै लागैत रहै छै मतलब ठीके अपवाहित वला बुझाइत रहे छै ओते जदा अथी नहि बुझाइ छै बुझलीहीन।
हु तहन त अखन तो स आजाद हेबा।
नइ आजाद की हेबै ठीक छै कोनो बात नहि। आजादे रहै छीय हमसभ हमर सबके आजादी मे कहियो रोक तऽ नहि लागलै हन।
एह।
माता पिता स आजादी मिलल रहे छै लोकके सबसे बड़का आजादी वैह बाकी समाज दुनिया परिवार दोस महीम पार्टनर एहि सब से कते आजादी तू लग घर के आजादी छौ घर के लोग सपोर्टिव छौ त सब ठीक छौ।
सर लेकिन ग्रुप मे बड एक्टिव रहै छथिन सबगोटा तऽ बुझि गेल हेबेय आब केना की कयल जेतैय।
ह कोना व हुनका काज छिय हुनकर रहऽ दी हँ की तोरा सर्दी छौ तऽ माछ ताछ आन के झोर बना क खो पी।
पैसा अबे करलहन आब आनि कऽ खुआ एक दिना।
हँ परीक्षा छै परीक्षा सब खतम हुब छौ एखन ई महीना भइर भाग दौड़ छौ।
हूँ।
खुएै देबो। माछ देसी माछ मिलतो त टेंगड़रा पोठी सब तकर झोर निक होइ छै।
चेंगा।
चेंगा झेंगा चेंगा माछ कोन होइ छै रे?
खी पता।
हथी होइ छै य पोठी हँरे चेंगो त होइ छै चेंगा पो
चेंगा उजरा उजरा नहि होइ छै छही वला।
ह हम सब टेंगरा सब बच्चा मे मारिये बंशी मे। दूगो के टेंगरा फँसैय आ बा हमरा कॅल के नीचा जे बाढ़ि आबे पानि आबे तऽ अथी पोठी माछ पोठी नै पोठा। पोठी तऽ छोटका पोठा एकदम आटा के बोर पर पोठा माछ जे बाजैय आरे बाप रे ओकरा फेर
बंटी बंटीके लेकिन ठीक छै गाँँव जेतै रातिमे दसगो बंशी रोपि देतै
हँ जकर पोखर छिय मायरो देते की कतेक खेत ते मैरमैर
एते दोस एगो मछो नहि फंस ने खाय देब तऽ
से नहि किछ कहै छै एहन बात नहि छै लेकिन तैयो अपन एगो होइ छै ने जे नहि भाय अथी करो हु। ब और सब बढ़िया छै येह छै वर्षा जेना धेने छै दू तीन दिन स धेनेये रहौ त कनि ठीक रहै छै।
कतऽ गेल रहै?
कत्ता गेल रहबै एनाहिते घुमय टहले लै हनुमान मंदिर।
वै
ईग्जमे सब एखन छौ काएल फेर लास्ट ट रहतै तकर बाद प्रैक्टिकल छै।
कै दीना
दू दिन छै, सत्ताइस, अठाइस आब देखी नै बी पी एस सी वला इग्जाम कैंसिले भै गेलै तऽ प्रैक हां रे बी पी एस सी के एग्जाम रहे प्रैक्टिकल के डेट आगू बढ़बेने छलियै न सब अथी कै के यूनिवर्सिटी के मे
प्रैक्टिकल के डेट एलो हन नै?
ऐब गेल छलै छब्बीस सत्ताइस छलै तऽ बी पी एस स दुआरे हम सब आगू बढ़े के ओकरा सताएस-अठाएस के देलियै आब सोचे छियै कते नीक छब्बीसे सत्ताइस के भए जेतै आब बी पी एस सी हां-हां लोक सोचलकै दुनू परीक्षा देए देतै तै खैर जे छय तें कोन कहे छै तैयारियो करे के त मौका बी पी एस सी के भने अथी भै गैल। कनी करेंट सब ऐ बीच में पढ़नाहियौ नै छेलिए पढ़ लेबै तऽ ठीक रहते
करेंट के ओकर आब नै देखय छी, पढ़ें छी। जी के विथ सूरजवला जे रहे
नै कुनू अरे माहौल बनतै तब नै मतलब एग्जाम सब मे बहुत भै जाए छै यार थकान एते भै जेतौ नै ई दिमाग पर एगो सेट रहै छै नै जाय के छै। फेर आबै छै, खत्म हेतै तहने किछ हेते नै होइ छै पैढ़ तैढ़ ऐना परभी नै अरेंजमेंट लिखे के रहै ई अ फेर प्रैक्टिकल कॉपी आब लिखे के रहते। दिक्कत छै, बहुत लफरा छै। और बाकी भोजन-तोजन बनले?
बैन रहल छै।
की सब?
सब्जी-रोटी।
कथी के सब्जी?
आलू परवल
परवल ऐखन कै टका दै छै।
परवल
कै रुपया दै छौ?
उ सब डिपार्मेन्ट पुछतो हम नै पूछै छीयै।
हूं ई सबसे तू ऊपर उठ गेल छी नै?
हूँ
आय तऽ हुनकर परीक्षा लास्ट भै गेल हेते नै रे
हूँ।
गेलै बढ़ियां से खुश हेथिन खूब।
बैठले मतलब पी जी बारे, करबैत न अही ।
एगजामो छोड़े एग जाम, ओ छुटै छलौ पहिला बेला नै।
त तैयारी एक सो वर्क क चेक एलो। लखन तक कोनो मतलबे न आबै जिजल्टो आइब जेतै पीजी के। तहन स्टेट तहन आब निकाइलै दौ, जेए हेते त की गे,
ह हमहहुँ आब उहै सोचे छी अब स्टेट निकाएलै केके।
जे हिसाब स लाइगर, उम्म।
बाप रहे लेकिन कते झूठ वाजै छिहि भगवान कनियो मतलब, टें ठीके कहै छै जवाबदारी और लेनाय बहुत जरूरी यै। कनियो आब किछ,
तोरा कहे छ त जवाब देही की लगे ठीके छै। अपन लोको सब नय बुझैए छै। त अपने भुगकते बहुत दिक्कत छै टेंशन, एय चक्कर मे मेन छै यार दोसर एग्जाम सब सब खराब क दोसर जते दिन एमहर एमहर मे, ओए एक चक्कर मे भटकलियै रेलवे सबमे घिचेए जैतियै। टेक्नीशियन हम दे देलिय सिल्लीगोड़ीसँ।
हम कतअ डाली आर्टिस्,
तु गुहाटीस डालली है।
क्य घोड़े है।
गोहाटीसँ प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन के छल ईडब्ल्यू एस के चौदह टा।
चौ दगू बड छै।
हम ते दूगो एगो वलाा पर डारे छलियै एगो प्रोपर इलेक्ट्रिशियन वाल नै छले। ना हम ओइ पर दोसरो ट्रेड सब फाइट करिते रहे । अरे इलेक्ट्रिशियन मे कत बेसी जाय कारण छै ने इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक होय छै डिप्लो वाला सब दू चार गो डिग्री, छै ने, से बड कम जाय छै। बाबुल सिंह के जेना डीजल मैकेनिक छौ सबस कम ओकरे सब जाय छै एना सबमे। उम्म एकड़ बड जाय छै।
ई लेकिन सबसँ घटिया चीजसँ कए लेलियै एहिसहाँ फिटर किछु दोसर रहते रहए ने,
फिटर अरे सीटे कम भै गेलै त, की करते पहिले त जेना होय छलैया आठ मे सीधे घिचा जेथिन। एल पी‌ टेक्निशियन एक साथे होइ ना। जे ओके लेल, आब एके गो बच्चा है। एके गो बच्चा रिपीट भ जायै छै सबमे।
ह
आओर बकी कते मिनट भेले रे। हँ।
दस पचपन।
अच्छा अपने अपने कत द है।
आइ त हम ओकरासँ बतियाइ छलै चौदह मिनट भए गेल रहै नहि कटल रहै तखन काइट देलियै।
हँ त ओ ठीके केलही मेन छैय जे एक सौ अस्सी मिनट पे
अरे वाह।
हँ।
हू।
मधुबनी जे गेलहीं।
हुं अरेर
अरेर हँ अरेर छैय।
हू। अतेक मैथिलक कोन कला, कोन कला कहलकै न। अभी एते बुझऽ कहाँ अबैये।
नॉर्मले सिम्पल बात करै छैय ने त बेसी ठीक रहै छैय बुझली। पर्सनल बात से छोइड़ क सिम्पल गप करू त ठीक छैय ने कोनो दिक्कत नय छैय। पर्सनल गप जते कम करू तते इफेक्टिव स्पीच अपन बनबय के बेसी कोशिश करतौ ओकर ओते रुपैया बनतौ शेयर होइ छैय।
हू।
बाकी ठीके रहै छैय। चल त ठीके छैय।
तोहीं र